हँ गैय, हलो।
हँ तऽ रातिमे की सब बनेबही।
देखैय छियौ बारी में झिंगा तिंगा भेटतै नऽ एकटा दूटा।
ऊं काल्हि तऽ ओना मंगल छियै। आब तऽ परसुए ने किछु मँंगेबही विशेष चीज।
विशेष चीज तऽ परसु खेबे केलियौ जे ई सभ चीज जे छियौ तऽ एक दिन पहिने राइत में अनने रहीयै।
तऽ ओ तऽ खेबे ने करलीही लेकिन सावन चैल एत्तौ तीस तारीख से घुइस जे तौ तऽ ई बीच में सब चीज ने खेबही।
हँ ठीके छैय, तीस सँ घुसतै तऽ।
हँ तीसे के घुइस जेतैय।
हमरा माथा में छब्बीसे के घूसत तऽ जल्दी सँ हरका चूड़ी पहिर लेब।
हँ हे हे हे। आ -आ -आ साड़ी लेलही हरका कि नहि।
धौर साड़ी सब नै पहीरै छी।
अच्छा साड़ी नहि पहिनै हँ इएह सब चूड़ी टिकली सिन्दूर मेहदी इएह सब। तब भेलै कि।
हँ
हमहु दीदी के सुर। दीदी जे सूट देलकै ने तऽ ओ हरे छैय तऽ ओ पहिलुक सोमवारी दिना जेबे अःअःअःऑःने पूजा करै लऽ तब ओ पहिनबै।
हँ इएह छैय ओकर दुपट्टा कनटा पैघ छैय तऽ ओकरा गला में लपटावय प तैइ नाग जकाँ।
कहलियौ नइ अइ म हरा साड़ी देने रहैय ओहि बेर ओ। तऽ ओ जे सुधा। सुधा कें नैहरा से नइ एलौ गुड़ खीर म।
हँ हँ ओ साड़ी बहुत सुन्दर रहौ गे।
ओ साड़ी हम बेच लेलियै नऽ।
जा ककरा गे।
मरीबन पता पुरे लऽ कहलकै चच्चा साड़ी अऽ नैय लऽ। तऽ ओएह साड़ी दाए देलियै, उए जे छपुआ साड़ी ढ़ेरी छैय, अकच्छ मोन भाए गेलैय। आनेरु खोलि लेतियै फेर एक दिन पिन्हतियै राखते रहतियै।
अच्छा
दाए देलियै बारह सए टाका लाए देलियै बुढ़वा सँ।
हं इहो छले ठीके केंले।
हं त ओकर सूती किनलिय हाउसमबर, ओ मशरूम बला सूती एकटा आबि छय।
हूं।
उहे सुति लेल ये।
हं अ। जानै छी, एकर शादी में जे मतलब एले ये। ई बगल में जे हमरा सबके ठाकुरो छौ, दिल्ली से एले रहे नोता- पुरेले बुझलीही, पांच हजार के साड़ी ले के ऐले रहे, से एकरा नीक स- खाइयो पिय ले नहि देलके रहे।
जा।
सब के उएह हाल कहलकै भेले ये, आ बे- बेटी जमाय जे एलै से, बेटी जमाय के अथी देखैयो ले ककरो नहि कहलकै।
जा।
एकदम अथी जे के रहल छै, तब हम कुछ हैं। तेहन टाइप- के त वैह आय एकटा चाची एले रहे सब खिस्सा कहे रहे। त कहलियै ऐ बेेर मधुश्रावणी मे, जेबे ने करिहक ओते मतलबे ने राख। तू छी न। कहलकय दनहि दिन आउ, शायद की दनेही दिना, माह अथी। पिल्लू फरलका दहीई सबके देलकै खाय ले।
छी छी।
त बहुत गन्दा अयबेर, लेकिनई करलकओ ये बहुत गन्दा।
ऐंगे एकर नन्दिनी के मोउश्रावणी अगले बेर पुजलको।
नय नय एहिबेर पुजतय, दिसम्बर में ते विहे भेलय ये। हं त एके बेर त होइते छै।
कत पुस्तय।
ऐतय।
सासुरे में।
हं कोना इ अथि- अथी में जेतय आ अत जते सुविधा भेटतै, ओत थोड़े भेटतै।
हं- हं से तू सबछी फूल सब अनिये दे भी।
तं।
लेकिन नहिरामें पूजय के अलगे मजा रहै छै लोक सब सखीसंग घूमै फिरैये।
की एकर दियादमे कनिटा अथियो टाइपके छै लोक सब।
हं आंखिबला। त हं त आई ऊहो ले। त पहिलुक छय त डर, त बनल रहबे ने करतय। तें खातिर कहलकै, एते सभचीज हेतै एकर।
हं ठीके ओयटोल में छै, से बहुत अथी सब। हां अ उमहर ओ नीरज के जे बहिन छो काजल।
हं।
हं ओहिटोल मेने ओकरो सासुर छै, छोटकी बहिन के। एहिठाम जे रहै छै ने बुझी ते एते बीमार रहै छै ओ पूरा देह मे फोका फोका, बड़का बड़का फोका सब
आरे बा
पुर जेतौ लहरतौ आ वएह हेबेचेल गेले बड़ लग जमशेदपुर ओता कते कते बढ़िया रहै छै। लेकिन करते की तीन चारिटा बाल बच्चा छै ते तीनो बेटी। तऽ छोड़ि के गेल छै दादू लग ओ टाटा लए गेलैहे।
जा।
बहुत बीमार है, अजीबे लागे है। ओकर देह सब लागे जेना कुछ खलका बीमारी सब भ गेलै।
आरे बा।
लेकिन ओहि ठाम जाइ छैय ठीक रहै छैय मतलब छै जे ठाम काल्हि जाय छै
हँ वैह खातिर कहलकै नहि एते रहतै अपन। जे हेतै हमसभ करबै।
ह
हूं।
आ मौसम्मी के बाद एलै होतै बच्चा
आब देखी त भगवान के की दया कियाकि आब शायद वैह बीचमे भए जाइ कि ओहिसँ कनिटा लेटे से हुए। ठीक से ई जानै छी?
से बीच मे कोनो बुझैत जे
ओहै ने। जानै छीही एकटा जे आइ मतलब खुशी के आँसू रहौ ओ बाप के जे अथि पढ़ लियो हम एते मतलब लागलो जे कना गेलो, बुझलही। से इ नवंबर मे रहुआ में एकटा सड़क हादसा में गोलू भैया के फेसबुक पेज पर देखने हेबही देने आइ लाइव एयल रहै शायद।
हँ।
बुझलिही से रहुआ चौक पर दादी के साथ जाय रहे कतौ अपन पता तता हेतै तऽ ते जाइ रहै दादी के साथ से एकटा टेम्पू वाला मतलब अथि टक्कर केओ मारि देलकै रहे कि ओ रोड पर उचकान टाइप के नहि रहै छै ओकरा कि कहल जाय पता नै जे रहै। ओहि सऽ टकरा कऽ उ मतलब सबके चोट लागले उ बच्चा ठामहि मरि गेलो बुझलीही आ बच्चा देखे में खूब नीक। तीनेटा बेटीए ओकरा। बुझलीही से ओ एतबा मतलब ओकर जे फोटो सब केओ लगबे ने जाय ने सान्त्वना दय ले से खूब कनै दयो आबे कियाकि बेटी कऽ बड़ मान रहे मझली बेटी शयद रहै बुझली से त तकर बाद बीस एगारह दू हजार पच्चीस के बेटी मरलै आ आइ अखनो ओकरा बेटी भेलैए बीसे तारीख के
हँ।
हँ आ बेटियो एते सुंदर रहय छै आइ काल् के बच्चा सब केहन रहय छै। जे के जनमै छै के एना कऽ आँखि टुकुर टुकुर ताके लागतो। देखैयौमे सुन्दर लागै छै ऐंखो छै कनिटा नीक। से ओकर बाप के जे पढ़लियो एते अथि लागलो। कानब आबि गेलै जे देखह कते। अथी रहै छै बेटी लए कऽ। आ कखनो काल क बेटीए के लोक अथी सोचलक। कहलके आज मेरी अदिति मेे पास आ गई।
हँ।
हाँ।
तननकटा बेैटी ल है।
हँ मतलब दु तीन टा ओ लगाक बेटी रहै, एकटा मरि गेलै दुइए टा बचले। बचल ई लगा क तेसर बेटी भेलै। फेर हुं। इहै सब चीज सब अभी तऽ। सभके तहिने अथी छै, नहि बेटा नहि छैय।
आबे छी।
बेटीये टा छै। से कोनाब आबि गेलै ओकर जे पढ़लियै हँ।
हँ इहो छै, कतेक अथी एकटा मनोरीक के हमर सभक दोस्त रहै कविता।
हँ।
छोटकी बहिन जे छै, ने तऽ ओ रानु के साथ पढ़लक रहे तऽ। हम बवन गामा जाइ रहियौ, ने तऽ ओ हमरा मिलले रहय ट्रेन पर। छोटकी बहिन ओकर जे रानू संग पढ़ने रहै। हलो। हेलो। हलो। हेलो। हलो फेर साते मिनट मे एकर आवाज बंद भ गेलै हलो। हेलो। हेलो।